हेलो
नमस्कार
नमस्कार अहाँ फेर फोन करै छी
हँ
कय गो बाकी छै अपने के
तीन गो रहल छै तऽ एगो अभी भेले छै अभी दूगो आरो छै
अच्छह हमरा पास दूगो आओर कर सकल छै
हँ एगो आरो कर सकल छी
इसके बाद एगो आओर कर सकल छै आहाँ हम अहाँके कितना फायदा होते
हमरा होतै अ सौ टका तऽ अहाँके होते पचास टका
तऽ हमरा लग तऽ कोनो टास्क नहि छै तब हम पैसा थोड़े अतै
आ जेतै थोड़ा धी धीरिम रखे छियै
अच्छा अऐला के बाद हमे डिटेल्स डाले छै
हँ ठीक छै हम बता दै छी अहाँके
अहाँ अहाँ एगो आऔर देल छी नंम्बर ओपे चेंजे न होई छै डिटेल
तऽ अभी न होइ छै जब पे अ टाका मिलतै मिलने लागतइ न
टाका ओमे छै ने तीन सौ बावन
हँ तऽ छै तऽ फेर से आतै ने तब मिलतै
तब चेंज होताै
हँ
अहाँ पूरा जानै छिये ई ऐप के बारे मे
हँ बहुत दिन से काम लागल छै
कितना दिन से लागल छै लगभग
एक डेढ़ महना से दू महीने से
त ई ऐप कब से चलै छै
ई दू हजार एकैस बाइस से
तऽ इतना दिन अपने प्याज छिलले
पता न रहल छै
ओ तऽ अहाँके दोस्त सब ई सब बताबै छै अहाँके
हँ बताबै छै
तऽ ओकरा से आओर पूछे के
एब ऐप के बारे मे और कथी पूछे छै सारा त मालूमे छै
पूरा मालूम छै ए से जेड लेय
हुँ
ओ
ओर बताबै छीय अहाँके खाना पीना भ गेलै
नहि खाना पीना न भेले अभी
काहे
खाना ना भेलै अभी खाना ना देेले हॉस्टल वाला
जा के थाली बजाउ
आ आ अहाँ के दोस्त सब बहुत कमाायल छी
हँ हमर एगो दोस्त कमा लेलेे छी अढ़ाई लाख
अढ़ाई लाख निकाल लेलेे छै
हँ बहुत दिन से काम करै छै ओ कोर्डिनेटर जौन छै ने उहे
त अढ़ाई लाख ओ कोर्डिनेटर कम्पनी में जाके बनै छै
न ओ ऐसे ही बना दै छै उ खाली उ बात उत करे छै जुड़ गेल छै आइ सक्षम ग्रुप से
अ त ओ अढ़ाई लाख रुपआ उड़ा देल छी
न ओ आई फोन खरीदले छै चौंसठ हजार के
ह
फेर औरो काम उम क ले छी बहुत उड़लहु छै बहुत
घरे न दै छै
उ अपने धनिक छै घरवाला ओकर
त उ उ अमीर है राजपूत है छै का
हँ राजपूत छै
ओ वहाँ अहाँ केने ह त अभी
हम त घरपे हती
अन्दर वाला घर में छै कि बाहर वाला मे
अन्दर वाला घर में छी
अहाँ अन्दरे वाला घर में सुतै छै
हँ हम एहि मे रहै छी
पूरा चौबीस घण्टा
हँ पूरा चौबीस घण्टा
बाहर न निकलै छै एको बेर
निकल चौबीस घंटा में एको सेकेंड ले बाहर न निकले छै
एक ओ सेकेंड ल घर में से बाहर न निकलै छै
न सुबेर सुवेरे छोड़ कर
ओ
पाँच मिनट ला ओकरा बाद न
काहे
इसी तरह कभी मन करे छै ते निकल जाय छै एले केे न निकले छै
अहाँके भाई
ओ त दिन भर बाहरे रहल छै घूमे फिरे रहल छै खेले रहल छै
क्रिकेट
हँ हॉकी क्रिकेट ई सब
हा क्रिकेट तऽ खूब खेलै छै
हा अहके खेलैत छी का क्रिकेट
आ संडे के संडे खेलैत छै
ओ अहाँ के पढ़ाई कैसन चलैत छै नीक से चलैत छै ने
हँ नीक से जनै छै
ओ कहे छै तब तक अहाँ के याद कऽ लेेले छी
हँ पहिलका चैप्टर दूसर का तीसर का चौथा ले हम याद कर लेल छे बालके
सब्जेक्टिव ओ पढ़ाई करीयै अच्छा से अहाँ के
हँ हँ हम बिहार बोर्ड से बरियै
हँ तऽ ओहिमे सबजेक्टिव रहल छै
सब्जेक्टिव रहल छै ऑब्जेक्टिव कितना रहल छै पचास गो ऑब्जेक्टिव रहल छै
हँ पच सएगो देल छै जेहिमे पचास गो बनाबे के छै
सब्जेक्टिव कितना रहैय छै
सब्जेक्टिव तऽ रहैय छै सब्जेक्टिव बहुत रहै छै सब्जेक्टिव माने सैय नम्बर मने सए एगो ऑप्शन रहे छै जेहिमे से पचास गो बनाबैय के छै ना सब्जेक्टिव सै गो से सब्जेक्टिव सै गो से कमे रहै छै पचास गो से कम रहै छै
आ सुनल छै कि बिहार बोर्ड में बहुत आसान क्वेश्चन मिलै छै
अच्छा अहाँ के एग्जाम देबै तऽ पता चल जेतै
हम दे देल छियै एग्जाम
अभी तऽ आसाने अबै छै बाद मे नू हार्ड हतै
पुरनका पुरनका पी वाय क्यू मिला कऽ दे देल छिये पुरनका क्वेश्चन पेपर निकाल के
हँ तऽ अभी जवन इमतहान लेते ने लेय छै नऽ बहुत आसान दय छै बाद मे भारी कर देतै
अरे हम बोर्ड एग्जाम पहिलका जोन भेल छै न एकदम पहिला साल
हाँ हाँ
ओकर क्वेश्चन निकाल के देल छियै एग्जाम
हँ तऽ बिहार बोर्ड के जौवन रूल छै तऽ आ पहिलका जौन आसान छै ना तऽ एहि साल बहुत भारी होई छै
आ एय मे बहुत जल्दी ए क्वेेश्चन लिको होई छै
लीक तऽ होइते छै लेकिन हम चीट ना करै छी
एक घंटा पहिले क्वेश्चन टेलीग्राम पर मिल जाई छै
हुँ लेकिन हम आ मय दसवी क्लास मे भी हम चीट नऽ करै छी जवन आबै छै उऽ लिख दे
चीट ना करै छै लेकिन हम तऽ सी बी एस ई स छै हमरा तऽ दसवी क्लास मे क्वेश्चन देखे के मौके ना मिले छै
क्वेश्चन देखे के मौका ना मिलै छै तऽ आंसर अहाँ के कैसे लिखियै
अरे पहिले पहिले एग्जाम से पहिले ना मिलै छै
ओ हँ
सीधे एग्जाम रूम मे मिलै छै क्वेेश्चन देखे के मौका
तऽ उहे तऽ हमरो साथ भेल छै काहेकि हम चीट ना देखेले छीए
आहाँ के तेन्थ मे कितना परसेंट आ रहल छै
हमर सिक्सटी थ्री पसेंट
सिक्सटी थ्री परसेंट आयल छै टेन्थ बिहार बोर्ड से
हँ माने फर्स्ट डीभिजन आलय छै
पैसा न ना मिलै छै अभि लड़का सबके
अभी न मिले छै आ चेक करबाबे जाय कऽ छै
न लड़का सबके ना मिल
न नहि नहि मिलै छै मिलै छै हमरो दोस्त के मिलल छै जेना के अंकित नाम छै राजपूत ओकरा मिलल छै दस हजार रुपआ
अच्छा ट्वेल्थो मे उएह छै कि
ट्वेल्थ मे ट्वेल्थ में ह मिलताइ है पच्चीस
लड़के लड़के के पचीसे हजार
लड़का के पच्चीस हजार लड़की के पचास हजार मिलै छै
ओ ऐसा छै
डढ़ मिनट आरो बा बाजू आ आओर बताउ अहाँके खाना पीनामे सबसँ नीक खाना कोन लागै छै
उहे लगे छै दाल भात भुजिया अचार
ओ
सादा खाना हमरा पसन्द छै
ओ हमरो तऽ सादे खा नहि हमरा सादो न पसन्द छै
जेतना तेल मसाला छै ने ओ में अच्छा न लागल छै
अहाँ के तऽ कहे रहल छलियै कि हमरा अच्छा लागे छै चाउमिन बर्गर मोमोज
अरे ओ सब अलग में छै ओ सब सादा खाना मे ना छै ओ सब फास्ट फूड में आ गेल छै तऽ फास्ट फूड में हमरा सब पसन्द छै
हँ तब मसाला तऽ फास्ट फूड में भी दबा के डालल जाय छै
हा तऽ फास्ट फूड में सब पसन्द छै लेकिन ई खाय पिये वलाा मे हमरा सादा खाना पसन्द छै
अच्छा समझ जाइ छी
सब्जी मे बिना तेल बला कम तेल ऐसे पसन्द छै
अहाँके ओड़ीक के मौसम कैसन छै
यहाँ तऽ दू तीन दिन से मौसम छै बारिश वाला कले रात मे पूरा बादल गरजले लेकिन बारिश ना भेले यहाँ पोल्यूशन बहुत छै
तऽ अहाँ के बाहर जादा न निकले छीियै ने तऽ पोल्यूशन लाग जेते अहाँ के
न बाहरो मे एसहु न निकलै छै खाली काम से निकलै छै बस
हँ ठीक करै छी
आ यहं में बन्धु सब दिन भर घूमे छै ई टेम्पल उ टेम्पल
न न ओ घूमे दी लेकिन अहाँके न घूमे छी
नहि हम नहि घूमै छी
चलियै ठीक छै अहाँसँ बात कऽ क बड़ा नीक लागल फेर कभी बात करू
जी नमस्कार
नमस्कार